खुश रहु खुश रहु
कतेक दिनक बाद गाम एयलहु एहि ठामक हवा पानीमे अहाँके जे शान्ति अछि ओ दिल्ली मे कतहु नहि
जुग जुग जियौ धिया नीक भेल जे गाम अयलहु हेँ तऽ कहूँ दिल्लीके बर्गर पिज्जा खाना गामक स्वाद बिसरि गेलै कि किछु याद अछि
धत काका गामक स्वाद कोनो बिसरि सकैत छी माछ भात आ मखाना के खीर तऽ सपना मे आबैत अछि अहाँ तऽ जानबे करै छी कि हमरा मैथिली मैथिली भोजन पूरे संसार मे प्रसिद्ध अछि मुदा काका हमरा एहि भोजनक परम्परा आ पूरा व्यंजनक सूची के विस्तार से बुझबाक अछि आजू अहाँ खाली छी तऽ हमरा पूरा मैथिली थारीके बारेमे बताउ ने
वाह ई तऽ बहुत नीक गप पुछलहुँ आब बैस एह पीड़ पर मिथिलाके भोजन केवल पेट भरबाक साधन नहि अछि ई एकटा दर्शन छै एकटा उत्सव छै हमरा लोकनिक एहिठाम कहावत अछि पग पग पोखरि माछ मखान सरस बोल मुस्की मुस्कान भोजनक बात कर करी तऽ ई मैथिली स थारीके शुरुआत अदह से लऽ कऽ अन्त धरि एकटा पूरा विज्ञान छै
विज्ञान भोजनमे विज्ञान कोना कऽ का
हँ दैया विज्ञाने छै हमर पूर्वज लोकनि ऋतु आ स्वास्थ तक हिसाबसँ भोजनक नियम बनौने छै छथि मिथिलाक मुख्य भोजन अछि दऽ भात दिली तरकारी बचका तरुआ तीमन आ माछ
मुदा एकरा पर सभकेँ आ खयबाक एकटा निश्चित क्रम छै
काका सभसँ पहिने माछ भात बात करू मिथिला मे माछ के कतेक महत्व कलह देल जायत छै ई तऽ शाकाहारी परम्परा से अलग लगैत अछि
हँ बड़ नीक सवाल पुछलहुँ तु मिथिलाक माछ केवल भोजन नहि ई शुभ आ मङ्ंगलक प्रतीक छै कोनो नीक काजक शुरुआतमे विवाह आ उपनयनमे माछके दर्शन आ माछक भोजन अनिवार्य अछि एकरा जल पुष्प कहल जाइत अछि माछक प्रकार हमरा लोकनि पोखरिक ताजल माछ खायत छी रोहु आ कबला माछ सबसँ उत्तम मानल जाइ छै छोटे माछमे पोठी आ गराइ के स्वाद बेजोर होइत छै बनः आ बनाबैक विधि मैथिली माछक मूख मसाला अछि पियर सरसो लहसुन मिर्ची आ हल्दी
हुँ
सरसोक तेलमे जखन माछ छनाइ छै तऽ गामक गली-गली मह उठैत अछि।
एकर रसा मे तिमन कहल जाइत छै तीमन मे जखन आम खटाइ पड़ैत छै तऽ ओकर स्वाद अमृत भऽ जाइत छै अब सुनू भातसँ सम्बन्ध मिथिलाक धानक चावल आ विशेष रूप से कतरनी व बासमती के भात जे एकदम फरहर होइ छै ओकरा मात छक रसा सांस सानी कऽ खैबाक जे आनन्द छै ओह ओ स्वर्ग कऽ सुख सँ बेसी छै
ओहो कक्का अहाँ तऽ एहन वर्णन कैले छु जे प मुँहमे पानि आबि गेल मुदा कक्का जे लोक कनी माछ नहि खाइत छथि हुनका लेल की अछि
शाकाहारी व्यंजन तरुआ बचका आ ओल
अच्छा
ह धिया मिथिला शाकाहारी भोजनमे ओतेक समृद्धि अछि जँ कोनो दोसर क्षेत्र नहि भऽ सकैत छै चलू तरुआ सँ बात शुरू करैत छी
हँ तरुआ तऽ हमरा सबसँ प्रिय अछि मुदा एकर कतेक प्रकार होइत अछि बताउ ने हमरा आरके
हँ सुनू तरुआ मिथिलाक विशिष्टा छै कोनो मेहमान घर औथि आ थारीमे तरुआ नहि होय तऽ स्वागत अधूरा मानल जाइ छै अब देखू तरुआ कऽ प्रकार छै तिलकोरक पात आलू भंटा कदीमा कोहराक फूल परवर आ केराक पात तिलकोरक पातके तरुआ तऽ मिथिलाके पेटेन्ट छै आ बनेबाक कला सुनहो चावलक पीस पीसल पिठार मे हल्दी मिर ची आ नून मिला कऽ अऽ पतली कतरन के लपेटी के सरसों तेल मे कर-कर छनायल जाय छै
हँ बजका की होयत आछि का हम अक्सर तरौआ बचका मे भ्रमित भऽ जाइत छी।
भ्रामित होबयके बात नहि छै सुनु साधारण अन्त छै। तरुआमे गोटा सब्जी के कतरन होइत छै। मुदा बच चक्का मे सब्जीके कतरीीक के बेसन वा पिठार मे सानी कऽ एक साथ पैघ आकार मे छनल जाइत छै। जकाँ मुनगाक पात प्याज वा कदीमाक बचका। ओलके तरकारी
हू
एकरा कोना बिसरी सकै छी। हो दिवाली आ पाबनि तिहारमे ओलके तीमन अनिवार्य छै। ओलक चोखा आ तीमन। जकरामे कतेक रास कागजी नेेमू के रस वा आमक अचार मिलााय जाइ छै। ताकि घाटी मे नहि काटे। ई मैथिली भोजन कऽ शान छै। दलपिट्ठी।
हँ काका दलपिठ्ठी बारे मे बताउ।
हँ दल पिट्ठी बड़ी जोर आ कढ़ी बरीी।
हँ।
इहो इहो सब प्रमुख खान
कका ओ कका हमरा याद अछि। जखन हम छोट छलहुँ। तऽ दादी दलपिट्ठी बनेने छली। ओकर स्वाद आ ओकर कतेक नीक छल।
हू धिया। दिलपिट्ठी जे छै। एकटा सम्पूर्ण आ पोषणीय भोजन छै।
अरहरक दालिमे कनक आटेक छोटी - छोटी चिड़ई व फूलक आकार बना कऽ पकायल जाय छै। ऊपरसँ जी - जीर मरीच केँ छौक कढ़ी बारी झोर बारी भी बोलल जाइ छै एकरा मिथिलाक कोनो मंगल कार्य कढ़ी बारी कऽ बिना पूरा नहि होइ अछि। बेसनक फुलेल फुलेल बरी आ दही बेसनक झोर बरी एतेक कड़ाक होबाक चाय जे मुँहमे दैइते घुली जाय एकरा मिथिला कऽ रसगुल्ला कहियो तऽ अतिशक्ति नय हेतै
कक्का मिथिला मे भोजनऽ केँ बाद दही आ मखाना केँ जे चलन अछि ओकरा बारे मे किछु बताउ नऽ
धिया मिथिलाक दही कऽ कोनो मुकाबले नय छै हमरा लोकनिक ठाम माटिक बासन मे दामी दही जमायल जाइत छै ई दही एतेक गाढ़ा होय छै जे च चाकू सँ काटि सकैत छी। चूड़ा दही हूँ चूड़ा दही ई मिथिलाक फास्ट फूड छै मुदा स्वास्थसँ भर पूर माघक संक्रान्तिमे चूड़ा दही आ शाकक चीनी वा गुड़क मेल अद्भुत होइ छै मखान संसारक नब्बे प्रतिशत मखान मिथिला मे होइ छै। मखानक खीर मखानक लाबा आ मखानक सब्जी ई सब हमर थालीक कऽ शाही हिस्सा अछि मखानक खीर मे दूध केँ ओटा केँ जखन गाढ़ कयल जाइत छै आ ओते मखान काजू किशमिश पड़ैत छै तऽ ओकर स्वाद देवीय भऽ जाइत छै
मीठामे आ की की विशेष अधि कक्का
मिथिलाक मीठ ओतेक चोक होइत अछि जे सुनत तऽ जीव लपलपा उठतै पुआ मैदा, सुज्जी, केेल आ दूधक घोल बना कऽ घी मे छानत जाइत अछि एकर दोसर रूप मालपुआ अछि जे रस मे डूबल रहै छै होली मे
हँ
पूआ माछक कम्बिनेशन मिथिलाक अनूठा रिवाज छै अनरसा
आ हँ
चावलक आटा आ चीनी गुड़क मेलसँ बनैत छै जकरा परसँ तिल सँ तोपी कऽ घी मे छानल जायत छै
हँ आ पेरकिया केँ कक्का
पेड़ परूकिया हँ सूजी खोया आ चीनी कऽ मिश्रण कऽ मैदा मे मैदा के पूरी में भरे के गूंथल जाय छै तिहारक समय ई घर घरमे बनैत छै
कका अहाँ कहलहुँ जे भोजन पसबाक एकटा नियम अछि ओ किया छी
हँ हँ ई बहुत महत्वपूर्ण बात छै
मैथिली परम्परामे भोजन पटलआा केराक पातपर पररसर जाइत छै
बायाँ भाग थारी के बायाँ भागमे नून लेमू अचार अचार चटनी आ तरुआ बचका राखल जाय छै दाया भाग मे मुख्य तरकारी तीमन आ दाल राखल जाय छै आ बीचमे भात कऽ भातक ढेरी होइत छै जकरा ऊपरसँ शुद्ध गामक घी आ दाली परसल जाइत छै आ भोजनके शुरुआती कखनो मीटसँ नहि बल्कि तीत सँ होइ छै जक करैला के करुआ तरुआ आ सुक्ती एकराास सऽ भूख बढ़ै छै आ अन्त हमेशा दही चीनी वा खीर से होइत अछि ताकि पाचन क्रिया नीक रहय
वाह ई तऽ सचमुच विज्ञाना छी हम तऽ दिल्लीमे कतहुसँ कतहु शुरूसँ भए भऽ जाइ छी।
हू, चलू-चलू, आरती आब। तनी दोसर काम हम करै छी, फिर कोई दिन एकरा पे वि्त तार सऽ बात होतै
हँ काका चलू ठीक छै
खुश रहू
की गे गोर लगाै छिएथ
हँ, खुश रहू। आशीर्वाद।